रऽ ई। की हाल सभ ठीक अपन कहू
सब ठीक छै
ठीक छै
अखन तक अहाँ घर नहि एलहुं हें अखन तक अहाँ घर नय एलहुं
एकठाम छी काजमे कनी
अच्छा कते टाइम लागत
ह ओठाम छै कनि काज उपर कऽ ले छीयै ओकर बाद देखैत छी कतेक समय लगतै आधा पौन घण्टा
ह तऽ कनि जल्दी आबयके कोशिश करू कियकि मौसमो खराब छै एम्हर मौसम कनि खराब भऽ रहल यए
अच्छा ठीक छै
नै तऽ एखन काज कनि छोड़ि दियौ काल कऽ लेब की अगर भऽ सकए तऽ
हँ ठीक छै देख ले छियै
ह नहि होइत तऽ कोनो बात नहि, हम सोचलहुँ कि बहुत टाइम लागि रहल छै। की बात छै
अचछा
आ अहाँ तऽ आबि जाइत छी समय पर।
हँ ह
ह खाना ठण्डा भहुत जाय
अच्छा कोनो बात नै छै गरम भऽ जेतै
ब बढ़ि आराम से बात कऽ रहल छी
ह तऽ त
हूं लागे नय रहल छै जे ग्यारह बैज रहल छै
अच्छा ओ एगारह बाइज गेलै
ना ना आ
हँ हमरा तऽ लगै छलै जे एखन लो बजै छै
हू कनि जल्दी आबयके कोशिश करू
अच्छा ठीक छै
कियकि रे राति जादा भऽ गेल सेहै हम खाना पर इन्तजार कऽ रहल छी
हु
जल्दी नै आयब तऽ काल्हि हमर व्रत भी छै
अच्छा
तऽ कम से कम बारह बजे से पहिले खा लतियै तऽ ठीक रहितै खेनाइ की
हूँ हूँ हूँ बिलकुल बिलकुल
हू
बिलकुल
कतय छी एखन
ह रास्तमे तमे रास्तमे
अच्छा ओ हुनका ओ काके मे सामान दऽ देने रहिये
उ हूँ हूँ कत देलौ
और किनका देलियै काँाकीमे अहाँके तीनटा रहै ने डिलिवरी तीन टा ऑर्डर रहै
हँ
हू
ह क कमे भच दे रह ह मोराबादी मे भी दऽ देलहुँ
अच्छा मोराबादी मे ई की कहे छै कुछ तुम बिहार मे रहै से दऽ देलियै
हँ हँ
क्याकि हुनका तऽ मसाला खरा खतम रहै ने, कहने रहथिन कि जे आइ हमरा कोनो भी
हँ
ईमे भिजवा देब कियकि हमरा मसाला खतम भऽ गेल ह हम बाहर रहौ तऽ हम काल्हि अयबे कयलहुँ है तखन देखलहुँ है जे की सब सामान छै ख देखलियै मसाला किछ किछ खतम भऽ गेल छै
अच्छा
हम तखन अहाँके फोन लगबै छलहुँ साँझ मे पर पता नहि की
हू
अ श फोने नी लगै छले डाउने रहय फोन
हूँ
त ठीक छै हुनकर सबके समान भऽ गेल तऽ काल्हि अहाँके फेर
हूँ
सुबह मे रहत वास्तु बिहार वला
हूँ
हुनकर ऑर्डर हे
ह हू हू हू
ठीक छै हँ ओर ह एकोटा के माय के तीन के जे ठेेकुआ दै के छै ओ मोराबादी के ठीक आइ फोन आयल रहै साँझ मे ही तऽ हुनका दय के छै तऽ हुनका साँझ तक दय के छै साँझ के ही टाइम देलियै य कि अ साँझमे दऽ देबन हुनका तऽ तै तऽ सुबह मे अहाँ उम्हर वास्तु बिहारवला देख लेबै आ साँझ मे फेर ए तऽ मोराबादी मे एतबे अहाँ के मोराबादी में छै हुनकर की कहै छै टाइगोर हिल के पास मे
अच्छा
हँ निकिता मिश्रा छथिन तऽ हुनका ओतय दरअसल हुनका ओतय सुबह में परसू सुबह हुनका सभके निकलैके छै
ओ
तऽ हम काल्हि साँझके टाइम लेलियै आ ठीक छै छओ सात बजे तक भी दऽ देबनि
ठीक छैठीक
ठीक छै ने चलू फटाफट आब जल्दी से आउ भूख ख बहुत जोर लागि रहल यऽ
अच्छा आ हू
ओर तऽ सभ ठीक यए उम्हर बारिशो भेल
हँ
ओम्हर बारिशो होइत छलए
नै ओम्हर तऽ एखन नहि होइ छै
ह एम्हर कनी झिसी पड़ल रहै
अच्छा
हू एखनो झिस्सी झिस्सी जकाँ भऽ रहल छै जोरसँ तऽ नहि बारिश भऽ रहल यए लेकिन जे सी पड़ रहल छै
ओ हँ हँ हाँ तऽ ओहिना हल्का फुल्का होइत रहै छै
हू हू
हू हू
बू ठीक छै तब
आँ ओर किछो हेलो हँ हँ
हँ कहलहुँ सत्यमके फोन आयल रहय
हँ नै अरै यार
एने रहै जे
अरे यार सब नहि हँ
कहने रह पापाँ किछ बात करे क या पापा जी सब
अच्छा ह हूँ
अच्छा ठीक छै बाबू तऽ आब तब एते राइत मे तऽ आब बात नहि करबे नहि आयल फोन तऽ आब काल्हि भोर ही कयल जेतै
हूँ
हूँ
अच्छा ओर
ओर तऽ सभ ठीक यऽ कुकुर सभ भौकैए जल्दी आउ
ह हूँ हूँ
ह ह आ की कहै छी अहाँ माँ के भी फोन आयल रहे
अच्छा
आय उ कहा मोटर खराब भ गैलेए
आ मोटर खराब छै
हू
अच्छा ठीक छै
कहलखिन की जे आइ बजनै रहियै मिस्त्री तऽ कहलखिन पानि चढ़ियए ने रहल छै
अच्छा अरे बाब
हमरा लगे य पता नहि ह भऽ सकै छै पाननीट गेल होय की की कियाकि कहलखिन खाली हुनके नै कते गोटा के नै ई भऽ रहल छै
हूँ
तऽ कहलखिन की जे मिस्त्रीके तऽ बजेलियै यए हँ बजेने रहियै दिनमे आयल रहै
हूँ हूँ
तब कहल कै जे काल्हि हम फेर अबै छी हमरा नै समझमे अबैए अपन ठोक ठाक केलकै
हूँ
कहलकै हमरा नै पता नै पता चल पाबैय काल्हि हम अबै छी एकगोटाके ओर नैने देखत कहत बेसी अन्दाज कहलखिन कि जे पानि के पानि खतम छै लेयर ओकर ई नहि पकड़ रहल छै गाँवमे बहुतो गोटा के सुख गेलेे य
तऽ
आ बात की छै राँची मे एते पइन होइत छै गाम पर पइन नै होइ छै त वएह ने कनि उम्हरो पइन होयते पिछलो बेर ने सु सुखि गेल रहियए याद यऽ ने
हँ
तऽ हमरा तऽ भेलै कि जे आब तो मौसम पनी भऽ गेले या कियकि से पहले तक ठीके चल रहल छै लए ओहो दिन बात केयने रहियैनि तऽ कहने रहथिन जे ठीक लाइटे के कन्डीशन कहने रहथिन जे कनि गड़बड़ छै बेसी कटै छै पाइन द त नै कहने रहथिन तऽ कहलिए चल ओ बेर पिछला साल हमरा लगैए कि अप्रीलेमे सब समयमे पाइन सुखि गेल रहै
हू
तऽ अखन हम तऽ सोचलियै कि जे एहि बेर पनिके नहि कोनो दिक्कत होेतै कियकि एन तऽ नै किछ कहलखिन ओर आब तऽ सभ दिश पानि होइते छै तऽ कहलियै आब एहि मौसममे तऽ नहि होयके चाही दिक्कत हमरा तऽ भेले पिछले बेर जादा सूखा पैड़ गेल रहे की की
हूँ
आ हैया कहलखिन ओहि समयमे बाप रे खूब बारीसँमर होइत छलै हम कहलियन जे देखथुन आब काल्हि आबे छन मिस्त्री तऽ की कहे छन कल देसी अन्दाज वएह छै किएकि सप्लाइयो वाटर सप्लाइयो वला जे पानि दै छै
हँ
ओहो अहाँके नहि दऽ रहल छै चलू ठीक छै आबू
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कनिय कनिये
की पहुँच गेलियै की पहुँच गेलहुँ पहुँच गेलहुँ
एक मिनट एक मिनट बस पहुँचे वाला छीये
अच्छा ठीक छै तऽ हम गेट खोलै छी
आ ठीक
पहुँचब तऽ हॉरन मारब ने आवाज
हँ ठीक छै गेट खोलूँ
ठीक छै राखू
हँ